बहिन जय राम जी की बहिन जय राम जी की गोर लागै छी
खुब सुहागवती पुत्र्रवती रहु जुड़ैल रहु ठीक छी
हँ बहिन हम ठीक छी अहाँ सब सबगोटा ठीक छी
हँ हम ठीक छी की करै छलहुँ
बहिन भोरकेँ काज घरमे झाड़ू लगबैत छलहुँ बारहैन
अच्छऽ
अहाँ केँ भऽ गेलै सबटा
हँ पहिले लोक कहै छले माय पितियन जे पहिले घर अंगना बहाइर लिअ तहन निकलब कतहु
हँ तऽ सैह केलिए बहिन पहिले तऽ
नय निकलू
एखैन धिया पुता केँ इसकुल केँ यइ छुट्टी ओसभ अपन सुतले छैथ तऽ ताबे हम अपन घर दुआरिमे बारहैन कहलियै लगा लै छी
हँ बारहैन लगा कऽ अपन काज करै छी अहाँ
हँ ओहै कनी खुद्दी छलियै चाउर केँ टुकड़ा नय भऽ जाइ यऽ तऽ ओ खुदि छलिय तऽ ओकरे धो कऽ कनि देने छलियै आ धोल रहै छै नऽ तऽ कनि पिठारो तिठारो मे काज भऽ गेल खटाक सेने उठू एना पाइन मे हँ पाइन मे तुरत धऽ देबै तऽ तुरते दूए मिनट केँ अन्दर ओ पिठार फुलिइ छै चाउर तऽ ओकरे कनि राइख देलियै फटैक तटैक कऽ दुँ सैह ई हइ आओर सब अहाँ कहियौ तऽ की करै छलहुँ आहाँ
हम आइ किछ नय करै छलहुँ आइ अहाँकेँ एकादशी निर्जला छै नऽ तऽ निर्जल हँ निर्जला एक कादशी छै तऽ व्रत तऽ नय कैल होइ य तबियत खराब एय तऽ तऽ माँ केँ कहलियैन माँ की खैब हँ तऽ हम नय केलहुँ तऽ माँ कऽ कहलियै माँ की जैब तऽ हमर छोटका बौआ कऽ छै हे
कहलियै ओकरा जे आ आइ भात नय खो आइ पूड़िये बना देबो तऽ खा लेबही तऽ कहलकै हँ मम्मी
आ एनाहितो कहै छै एकादशी दिन कऽ चाहे बाहर रहे चाहे अपन सब कऽ घर रहे एकादशी दिन कऽ भात नय खेबाक चाही
नय खेबाकेँ चाही किय तऽ कहै जाइत छथिन पिलूआ मे जन्म होइ छैन हुन -का जे भात खााय छै तिनका पिलुआ मे जनम होइ छैन
ई बात ठीके ह कहै छी ई बात ठीके कहै छिय
हँ तऽ उह अहाँ के हमर छोटका कहलकिन हे जे दलि पूड़ी बना दिअ मम्मी दालि द कऽ
बहुत
तऽ हएह हँ तऽ हमर छोटकी कनियाँ चलि गेलखिन अहाँके नहिरा हुनका ई शादी के सालगिरा छनि आइ शादी के साद गिराह छलनि हँ पच्चीस तारीख
देखियौ अच्छा तऽ एहिबेर शादीके सालगिराह आइ छनि शादीके सालगिराह
हँ हँ तऽ वएह श्यामा माई मंदिर नय होइया दरभंगा मे तऽ हुनके दर्शन करे दुनू प्राणी
अच्छा तऽ ओहो गेल छथिन अहाँके दियोरो गेल छथिन ओतै
हँ दियोर एहि दुआरे गेलखिन हेँ जे बड़की ओतय माय जग्ञ करैत छै तऽ बुलाहट छनि तऽ ओ हुनका ओतय जाय पड़तनि कनिआँ दरभंगा मे रहथिन आ ओ अपन चलि जेथिन
सम मतलब एहि बेरका हुनकर मैरेज एनिवर्सरी जे छनि शादीके साल गिह से अहाँसभ सनेे नय मनेलखिन नय
नय एहि बेेर ओतहिए गेलखिन आ बहुत दिन भऽ गेल छलनि वियाह जे भेलनि तहियासँ नय मनेने छलखिन तऽ हमरा पूछलथि जे जाउ तऽ माँओ के पूछल न तऽ माँ कहलखिन जे नन्दिनी के पुछि लियोन जे हेतनि गेल कि नय कैल हेतनि हम की कहू किया तऽ अहीं भरोसे छथि ओ
तऽ बहिन अहाँके कैल धैल हैत बना लेबै खाना भानस
गे हँ गैसपर बना लेबै माँ ओरिया दैत छथिन माँके नय ने होइ छनि बनैयल लेकिन ओ माँ अहाँके
आटा सनो मे तऽ अहाँके जोर पड़त
नहि आटा सेनि देलखिन ह एकटा आबै छथिन ओ आटा ताटा आटा सान कऽ राखि देलखिन हेँ माँ अहाँके दालि पिसैत छथि सिलौट लोढ़ीपर
अच्छा तऽ ओ आइ काल्हि तऽ मशीनो चलल छै ने बहिन ओ मिक्सी वालला जाहिमे अहाँ मशी मसाला मसली पीस लिअ से नय ये लेने छी अहाँ
लेने छी लेकिन भोर मे अहाँके पानि भऽ गेल तऽ लाइट चलि गेल कनि बिहारो आबि गेलै
पैन बा अथी आबि गेल बुन्नी नय
हँ तऽ लाइट चलि गेलै तऽ माँ कहलखिन लौ हम पीस दै छी
अच्छा तऽ बहिन अई से बड़का स्वाद स्वाद बाला खाना की खायब एक नम्बर खाना बनि गेल दालि पूरी बनबै छी या तरकारी कथी के बनबै छी
तरकारी अहाँ के अलू आर परोड़ के आ टमाटर सब धोका मे प्याज लहसुन तऽ आइ देबै ने
नय नय नय बहिन तऽ बहिन ई
मटर द देबै स्वादली लगते
बड़ सुन्दर एक नम्बर बनत कनि टमाटरसँ खटगरो बनि जायत
हँ आ दूध मंगेलियै कहलियै सुगान ओतयसँ आनि दियअ एक लीटर दूध
हँ
आ ओ सबइ छोटकिनमा कहलखिन हमर सबइयो मम्मी बना देबै
बहोत नीक भेल की आ बच्चा सब जएह कहोइ छै सएह होइ छै बोहिन जे क के दिये जे बच्चा सब खाय
हँ बच्चा सब खाय जएह नीक लगते सएह खेतै
तऽ अहाँके तऽ सासु माँ कऽ लेने छथिन ने एकादशी जाग
हँ ई बुझैय अहाँके इएहवला निर्जलायएमे केने छथि हुनका तऽ आठ पुर कऽ आब नएम जेतैन
ई अच्छा ई जेठ मे के भेलेन ई अखाढ़ भेल ई तऽ अखाढ़ भऽ गेल हँ नहि अहाँ जेठ में केने छीय अखाड़ तऽ आब भेला एहि दुआरे है जे जेठ मे केने रहि हँ किया तऽ मलेमास रहै ने ओ सब बीचमे
हँ
हँ लेकिन महीना इहे रहै
हँ ईयाह रहे महीना
हँ लेकिन जे रहे भऽ गेलैन
हँ भऽ गेलन नीके ना पार लागि गेलनि
एकादशी तऽ आइ हमहुँ केलहुँ हें किया तऽ ई निर्जला एकादशी कहे छै करक चाही तऽ ई बला हँ बहिन ई बरत हमहुँ केलहुँ हेँ तऽ ई तऽ कोन भग भगवान के होइ छनि सत्यनारायण भगवान के ने सत्यनारायण भगवान के होइ छनि
नहि विष्णुओ हो भग ओहो कहैत छथिन माँसभ बुझै विष्णु भगवान छथिन
तऽ ई विष्णु भगवान आ सत्यनारायण भगवान बहिन एके भेलखिन नऽ
हँ दुनू एके भेलखिन दुनू इएह हेथिन एके रूपके हेथिन सत्य नारायणो भगवान आ विष्णुग भगवान एके रूप के भेल
हँ हुनकर तऽ अनेक रूप छैन बहिन ई जे अपने सब राधे कृष्ण कहै छियैन कि कृष्ण कन्हैया कहै छियैन कृष्ण भगवानके अनेक रूप नऽ विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान भगवान
हुनका सभटा तऽ अनु अनेक रूप भऽ गेलैन नऽ हुनका तामे कनहु चीज
छहये छहये अ देखथुन देखियौ जे पूजा पाठ सभटा अपने जगह पर छै देवता पितरके कते नाम छनि
केते नाम छनि हुनका
अलग अलग नाम
अहु जज्ञ मे कनि होइ छै अहाँ जे जज्ञ जे लोक करैया तऽ बहुत किछु होइ छनि की अपना जीबिते ने ओ कर्म कऽ लेलथि कहै छलख माँ पतिियन सब हमर साउ सब जे ई अपना जीवैत कऽ लेलथि एकादशी जाग जे करे छै छै जे जे दान पुण्य होइ छै से अपना जीवते कऽ लेलहुँ सभटा के जेना आहाँ के मरला पर होइ छै ने गाय छुवै छै तऽ ओ अहाँ के जीवते अपना सबके एकादशा कऽ ललेत
एकाघसा कऽ लेला अपना जिबते
हँ हँ जेना अथी मे नहि लोक मगल
तऽ एहिमे उस रोग मे की सब होइत हेतै बहिन
उसर्गमे बहुत चीज होइत छै अहाँके जतेक उसर्गयके मोन अयत एतेक आ जतेक एते गरीबो छै तऽ किछु नहि अपन जेनाोस लगे या तेनाह आ धन रहे छै तऽ ओकरा अनते नहि छै उसरगे में
से समर्थ अथी के हिसाबसँ सभटा करू ने
हँ हँ अपनासमर्थ्य हिसाबसँ करू कते लोक के तऽ देखै छीियै जे फ्रीज रे कूलर रे ट्रंक रे दिवान पलङ् रे गोदरेज रे सोना चाँदी ी सब सब उसरगे छथि हँ गाय हँ गाय जेना सबटा एकादशा मे नहि होइया उसरग पूसरग
बहिन देखने छियै हम माँके माँ कालमे देखलियै ने
हँ
माँ काल में तऽ ओ एकटा छोट छिन अथियो रहै पलङ्ग की कु चौकी
हँ अथी फोल्डिंग रहै
अरे बहिन ओ अहाँ कऽ याद हमरा पारि देल ओ आ आब तऽ हम बुझ गेलहु अहाँ कोन एकादशी जागला कहै छियै बहिन याद आबि गेल हमरा याद आबि गेल बहि ह बुझि गेलहुं बहिन अपन माँ जे केने रहथिन एकादशी जाग तऽ उएहमे लाल आ पिियर चराौरीी पारने रहथिन नऽ
हँ हँ
आ जे हम किछु नहि लैत रहेयन तऽ माँ चरौरी ललका आर उजरा हमरा देलखिन जे लऽ जो तोहर धियिया पुता तोहर बौआ सब खेतहु आर एहन भेलै बहिन ओ जे च रौड़ी हमर बौआ सब खाथिन आ पेेशफ करऽ लए जाथि थिन तऽ ओ लाले पेसाफ होइ बुझलिया लाले पे हँ आ् लाले पेशाब होइ तऽ पेशाब जे करथिन तऽ बजबथिन जे माँ एम्हराउ माँ एम्हराउ हमरा भेल जे की भऽ गेलनि की भऽ गेलनि तऽ जाइ तऽ देख तऽ देखियौ माँ केहन पेशाफ लाल होइया बुझलियै बहिन ओतबयऽ नहि बोहिन आब की कहू अहाँके हम फोन पर हम अपनो जाउ तो पेशफ लाले हुए
आहू के सेह गेत गेल आहू खाय छलू
बाप रे की कहू बहिन तहन माँ के हम कहलहुं गाँंव गेलहुं तो माँ के कहल माँ एहन किया चरौड़ी देलहुँ एहन चरौड़री नहि देब जे कोनो बिीमारी जे भऽ जायत तऽ लाहब होयत ई आँत में रंग हमरा सबके धऽ लेत तऽ माइ चरौरी की खैब हमसभ तऽ हॉस्पिटला भऽ जैब। तऽ माँ कहलखिन बौआ गेहे। सबके तऽ सब खाइ छै पीबै छै कलरे दऽ क लेकिन अहाँके तऽ अलगे भऽ गेल। माँ के कहली माँ क्यो कलर दैत हेथिन तऽ खैय बला कलर दैत हेथिन या अलग। कलर जैत हेथिन अहाँ तो रंग द देलिये ओ रंग हैं कहें छी बहिन हाल खराब कऽ देलक जे पूछू नय बाप रे बाप रे बाप बहिन पूरा ललका रंग जेना लागे केओ घोरि देने छै शरीर के अन्दर धऽ देने छै मतलब पूरा शरीर के अन्दर
उहै सभ गड़बड़ा गेला ना ओ कैल धैल सभटा चैल एय ओ चिरौरी मे गड़बड़ा गेलन।
नै बहिन एहन काज अहुं सब नै करब चरौरी मे कलर ब देबै तऽ देबै लेकिन ई रंग नै। देबे बहिन।
हाॅं हम सब नय दय छियै कहियो रंग द क नर बनबै।
नय नय ई रंग द क नै देल बहिन बहुत हालत पेंचर क देय छै एते घबराट डर अन्दर घुइस। से जैत ताइके बाद स हम माँ सँ लेलियै ने कहाँ कहियौ चरौरी। माँ निको चिरौरी देलखिन। नय बहिन निको देलखिन चिरौरी तऽ हम माँसँ नै लेलियै माँ कहथिन तोरा बेहेम भे भऽ जाइछौ। तु बेहेम ज कलै छ। कहलियै माँ अहाँ निक मानु खराब मानू माँ हम नय लेब चरौरी। हमरा उजरका देब तऽ हम लेब लेकिन हम ललका नय लेब।
हाॅं आ हमसब अहाँके बेसी काल तिसयोरी। बना लेब तिसी के जे होइया बेसन द क।
बड्ड निक बनबै छै बहिन।
हाॅं ओ बना लेब लेकिन उ। बला ललका चरौरी हम नय बनबे छी।
नय बहिन अहाँ देखियौ तिसरौरी हम बड्ड लोक के हाथ सॅं खेलौं। लेकिन अहाँके तिसरौरी जे होइया से बहुत लरम होइया। आ कते के तिसरौ तीसरौरी जे है जे ओ तऽ टुटबे ने करत। आ अहाँके तऽ चुटकीसँ मसैल दियौ।
हाॅं।
अहाँ बला तिसरौरी चुटकी सॅं। हाॅं भसैक जाइ छै आ दोसर वला तऽ की कहु बहिन आ एकटा अपन बहिन। बनबै छथिन अलु मे धऽ कऽ बड़की बहिन।
ओ ऊनका निक होइ छैन।
अल्लुओ मेका निक होइ छनि। लेकिन हमरा हमरा लागैया जो बेसी दिन जेना अहाँ सबला तिसरौरी बहुत दिन तक रहै छै। तऽ हुनकर बला नै रहि सॅं कैय किया तऽ कतबो किछ छै तऽ अपैत मे बनल रहै छै ना बहिन।